ह की हाल बहिन
छीयै बहिन अहाँ बतबू अहाँ केहन छी
हमहुँठी हँ याद तऽ कलहुँ बहिन बड्ड मोन करे रहै यहाँके याद करैके नहि नहि बहिन बिस अहाँ बिसैर बिसरैके चीज छियै जे अहाँके बिसरि जेबै कहू
आओर
आओर सभ मौस तऽ एकदम बड़ा सुहाना केना है बहिन
चलू ने कहि घुम के आ
ऐंह यौ बारिश जे जेहन होइया ने धन धुन धन धुन धन धुन कतऽ जे बारिश जानै छियै आब बारिश के डर नहि छै बहिन ई जे ढनढून जे आवाज होइ छै ने एकर बहुत एकर बहुत डर होइ अच्छा आओर सब ठीक य बहीन एखनि कुछो नहि करै छियै हे झाड़ू बर्तन आर भेल ही न आ तनिटा बैसल छियै कहली हँ कहलियै एक बेर बहिनसँ गप्प चले छियै हाल चाल पूछै छियै की हाल
बड खुश भए गेलियै हमे
खुशियै ने चाह चाह आर पीलियै बहीन
हँ बहिन चाय आर पी लेलियै चाययो पी लेलियै बिस्कुट टो खायलेलियै
आ चलू तब तऽ यहाँके मतलब छोटी नास्ता भऽ गेल नहि चलू तऽ बच्चा लागे यै बच्चा आर लागे य सुतले यै बहिन
हँ छोटका जे छै ने लेट से सुते छै
अ उठतो एलै लेकिन अहाँके छोटका बड्ड तेज तराक यै बहिन बाप कोनो हँ पढ़य एकटा के गपटा नहि करिय ओकर सिवा जते ओकरासँ गप क ल एगो बात नेनाइ छै लोकि लै छै कोनो गप कहलौं फुटसिना लोकि नहि आंटि ऐसे नहि ऐसे हम कहै रहियै तुम खाली पढ़ने बच्च चा है आ बात बोलता है तू बुढ़बा के तरह हँ हम कहले तब हम कहले नहि जो पढ़ेगा त क्या करेगा भैंस चढ़एगा भैंसो तऽ नहि है तऽ कहलक कि अहाँ हम भैंस चराएगा बकरी चराएगा बोलो बकरी खरीद दे चलो ले चलेंगे वहाँ हवाई अड्डा पे हवाई अड्डा हँ हवाई अड्डा अपने वी बकरी चलाना तू नहि पढ़ेगा तो क्या करेंगे गेल छुटू भीयभी नहि पढ़ेगा तुम भी नहि पढ़ना ओ तँ कि भेला पेट आ मरल अछि के आओर सब ब बता। बोलै ज एखन बोली जे कटा से लगा लगा के लगता है कितना बात सबके मत पूछो
अने करे छै ब परिआम यार
बड्ड बदमाश बच्चास ब्ड बदमास
हमर बेटी नहि छथिन अभी
हँ कतय गेल ही ने
हँ बेटी मामी कनि गैल ही हॅं ने
आ नानी कन मोन लागै छै छै
खूब मन लागे छै मामी ओकरा बड मानै य अछि छै ने तऽ मामी पास रहे छै मामीे के साथ सुते छै मामी बैठे छै सब किछ मामीे छै अखनी ओकरा त छोट छोट मामी भावी के हमरा
हँ तब तब तऽ ब तब तऽ म हँ तब तऽ खूब मन लागे
तेँ से बोले बोललै ने कोनो मम्मी ने अभी आब हम ओ ठीके छै ने
ठीके छै
की करब
हँ हँ आओर सब कहू कतहु घुमै आर ल ने जबै बहिन
चलु न मुंबइ
कतय घुमबै मन्दिर आंय
चलू मन्दिर तारा स्थान मन्दिर चलू
चलू तऽ लेकिन इएह ने छै आ तऽ मौसमे एकदम बारिश नाहित केनै ये देखियौ एक दिन एक दिन विचार करू चलू बुझलियै सब दिना घरेमे मैप पूजो पाठ करना बहुत जरूरी छैे छैकिनै तऽ पूजो पाठ नै करबै तऽ केना हेत तै पूजो पाठ कभी काल लोकके जाना छै मोन शान्ति मिलै छै हूँ हूँ
तऽ
बड्ड नीक मन्दिर छै बहुत शक्तिशाली माँ तारा माँ मंदिर छै बहुत बहुत मन्नत पूरा होइ छै मन सँ दिल से महारानी से कुछ मांगियौ हँ बड्ड पूरा होय छै खूब नीक छै अपना एरिया मे बहुत नीक मन्दिर शक्ति वाली बहुत प्रसिद्ध मंदिर छै बहुत न बहुत जमाना से मन्दिर छै ने आह महारानी नी केँ जानै छिय ओतऽ की होइ छै एतऽ जे उ दशहरा जे होइए दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा मे ओते ई हय छै छै कि वहाँ अनाज लोक कहीं भी कोइ मंदिर मे दिन मे अथी हर छै ने पठ होइ छै दुर्गा पाठ ने तारामाय मंन्दिर मे महारानी के लग गबरमे ओ म बीच मे प्रतिमा छथिन आ चारो बगल सँ हुनका जगह खाली छै बहुत जगह देखबै अहाँ के एक साइड मे महारानी के मन्दिर रहै छै मूर्ति रहे छै प्रतिमा ई हँ ई बहिन बीचे में छथिन आ चारो साइड सँ जगह खाली छै ओ चारो साइड बैठ के छोटी छोटी कन्या नाबालिग कन्या जे बारह साल से नीचा ल बच्चा छै ओ बच्चा ने चौबीसो घंटा पाठ करैत रहे छै दिन राति ई नहि ई जे कहबै ने दिन राति पाँच टा दस टा जेना सात गो दस गो पन्द्रह गो बच्चा एखनि से लए कऽ दू घंटा करतै फेर दू घंटा दोसर बच्चाके अयतै फेर दू घंटा राइतो भ राइतो राति पाठ होइ छै चौबीसो कहलहु ने चौबीसो घंटा हमेशा पाठ होइत रहै छै कन्या सभ पाठ करैत रहै छी बड्ड नीक हमहुँ तऽ उस टाइम मे नहि उस टाइम मे तऽ बहुत भीड़ रहै छै अहिना गेलहुं हना दू बेर एना नीक लेकिन इएह हय छै ने टाइमे ने मिलै छै आदमी के जानै छियै हमरा मिलत तऽ हूँ हूँ जाना जरूरी छै तब बेसी दूरो थोड़े छै बहीन आरामसँ पूजा करि कऽ दू घंटा तीन घंटामे घूमि फिर कऽ चलि आयब तब आ ओहि ठमा जेबै ओहि ल ट्रेनिंग मे जयबै तीन गो मंदिर नजदीकीए नजदीक छै बुझलियै बड्ड नीक हम एक बेर जे जाइ छहुँ तऽ तीनो मंदिर चलि जाइ छहुँ तीनो मंदिर चलि जाइ छौ तऽ तीनो जगह दर्शन भए जाइ छ निकलि गेलहु तीनो मंन्दिर दर्शन भए गेल तहि दुआरे आ देखै छियै मौसम ठीक रहतै ने दिन एकाध दू दिनमे देखै छियै बुझलियै पूजो पाठ जरूरी दिनमे जानैत छिय महिना दू महिना छ महिनामे चार महिनामे कोनो मंदिर आर जेबे ने ओत पूजा पाठ करबै एक घंटा दू घंटा बैसबे ने मन मे बहुत सुकून कून मिलत
छै
ह शान्ति मिलत सुकून मिलत अच्छा लागत
हम गेलियै रहे शीतला मन्दिर
पटना मे शीतला मन्दिर गेल ह हगमुगम कु के पास छै ठीक ओवर ब्रिज के नीचे
ह इतना सुन्दर मन्दिर र छथिन इतना बैठलियए वहाँ दू घण्टा इतना शान्ति मिलले हमरा इतना आसान ती की कहब हम
बहुत नीक मन्दिर छै ओतय शीतला मन्दिर पटन देवियो गेलियै रहए
पटन देवी तना गेल वहां कहे रहथिन क कि से ओ कुआँ के कुआँ के पानी बदले रहै छथिन
ओ तम कुमे शीतला माय के मंदिर मे ह त ओ घेरल छै ने कुआ घेर देलकै ओ घेर देलकै केनकुआं ह ओहिमे अभी तक कितना करोड़ खरबो के सोना चाँदी पैसा छै लेकिन अभी तक नहि कुआँ भरले ह न आ नहि कुआँ से कोई निकालि सकै या अभी तक एक एक बेर कहे छै बहुत पहिने लोग कम से कम दसो टा ओहि मे बोर्डिंग पम्पिंग सेंट नहि ह पानी निकाले वालला उ लगेलकय लेकिन फिर भी पानी ओहिमे से नहि निकल नहि पानि कम नहि भेलै जे कुछ निकलती हय ओ बस बुझलियए पानिे ने काम भेल लैते से ओहिमे लोको बहुत दान पुण्य करै छै सोना चाँदी जकरा जेहन कबुला रहै छै
चारो दिसन से घेरल रहहै ेथिन सब कहे रहथिन हमर साथी हँ त की कह रहेै क सह सुन के ने साात रंगग पानी बदले रहै छथिन
ह हँ तऽ ओते जे मोगी आर रहे या पूजा करबे जे दस दस टाका लैय हर जगह हर मंिर ल वहा जेबै दस टका पांच टका बीस टका लाई छै अहा के मौगी सब बैठल रहत अहा के सिंदूर के दैत वहां सिंदूर हँ सन्द कदै छै अत दस टका पाँचटका हू ह अच्छा बहिन यहाँ कारी एप से जुड़ल छियै
हँ बहिन काज त आबऽ जुड़ल छियै कार्य तऽ बड़ बड़ नीक नीक काज
हँ ब तन घर बैसल घ ह घर बैसल काज मिल जाइ छै मिल गेलै दू टाका आमदनी
तििन की करब
की की करबै मोबाइलोमे भए जाइ छै लए लै छै बाल बच्चामे मोबाइल तऽ ओहोमे
हँ बहन सब जोरके टाके पैसा दे दै छै बड़ नीक काज छै आब हमर सब ल तऽ बड नीक काज भेलै
हँ घर हँ घर बैसल अपना आरके दूटा कोनो आमदनियो नहि ने रहै बहिन ह तै हँ तै तै द्वारा बहुत निक काम भेलै नहि भेलै
बहुत त नीक काज
ठीके छै बहिन तब आओर सब
ठीक छै बहीन तब आओर सभ ठीक छियै फिर याद करब बहीन ठीक छै ने बहिन छी ठीक छथिन